हेलो
कम छट ल तऽ म ऊपर हेलो
अहाँके मम्मीसँ मारि नहि खायके छै तऽ अहाँ सभ काम करि लियै
बिलकुल
ह
कामे करि रहलियै
काहेक अहाँके मम्मी आवाज हियाँ तक आइ रहल छै
आ हमर मम्मी बोलबे ऐसी हि करै हिकै कि आवाज पहुँच जाइ है बहुत दूर कल्हो भाषण दे रहेै क
ओ जुल कड़ी हँ नहि छील दै छीयौ बोललिय
सोआबीन चिललीऔ रोटी बना रहे
हे अकल अकेल सब नहि खायके चाही पेट में दराा धुए लगे छै हहा पता नहि छै हमे जे अभी हमे कट्ठा लुसन दियै ने अब हमे लहसुन छिलबै
अच्छा
हू
हम कटहलो के सब्जी बढ़िया बना ले छी छियै
की बोललियै अहाँ
कटहलोके सब्जी बढ़िआँ बनाय लै छियै
हमरो सिखााय देब जखनी बनायब ने ओखनी वीडियो कॉलिंग करब
ठीक सिखाय देब अहाँके
अभी अहाँ सोबीन बनाए रहल छियै ओहो सिखा सकै छीिय हमरा कोइ दिक्कत नहि छै
कुछो नहि करैके छै सोाबीनमे सोयाबीन लएके सोयाबीन थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर थोड़ा सा मैदामे लिलाइके नमक मिल के ओकरा छानि दियए के छै
कोन ची बोलली है
कॉर्न फ्लोर
हँ समझ दीऐै आगे
म मैदा
हँ हँ आगे
नाम
हँ आगे
मिलएके पल छानि दिय अच्छा फेर प्याज ाल करके एगो टमाटर फेर नमक हल्दी धनिया बस उसके बाद एगो पनीर चिली मसाला है ओकरा ड छै बस बात खतम पानि दए दिैके छै
अहा कोन फो कसाय मे बोली है अहां नहि पता छै की अहं उहे विदेश से छियै हमूँ उएह देश विदेश से छियै तऽ अहाँ की बोललियै
हँ पता छै पता छै सभ
तब सब पते छै तऽ अहाँ की बुझै छियै हमरा एते गवार समझने छियै अहाँ
नहि नहि
हमरासे बढ़िआं होब
नहि नहि ओतहु बढ़िआँ नहि छियै हं पता नहि छै हमरा से पूछैत रहे छै आदमी कतेे बात करै छी केकरा से की की बात करे छै बतैयै अहाँ की जवाब देवके हमेर फाल तू बकवास करै छियै
हमरो घरमे उएह उएह क्वेश्चन पूछल जाइ रहलै तऽ हम इग्नोर कैलियै
बोलियै की बोलियै अहाँ घरमे के जसूस छै
अहाँ घरमे हम हमर घरमे हमर भाय जासूस छै ओ कालिसँ क्वेश्चन पुछ लै हम की करै छियै की करै छियै हमरा पास क्वेश्चन आन्सर नहि हिकै
किएकि हमे आर फालतू बकवास करै छियै
बकवास करैलै
य एक स चौहरो रप बहुत खुश छियै जतेक बकवास करै ल देलियै ओकरा सुनते ने कहतै सुसाइड करि लेतै
कहले ओ लड़की के हमहुँ फोन केलिये बहुत बढ़ियां से बात केलकै बहुत बढ़िआँसे
हम एगो शादीशुदा औरतके फो फोन काटि देलकै उठा देलकै कहलकै जाएंगे ड्यूटी
अच्छा
ु नहिहुत अच् लेल प्यार से बोल क हमपको र मे जी जरूर रात मे कर लीजा हमको मैसेज करके कॉल
रातमे नहीं आज आज भर कम्प्लीट करैके छै कइसनोहो
ह बढ़ा दे रहले ह ओकरा शरम नहि लगे छै हम गरा के हम चार गो बढ़ा छियै जे कम्पलीट करे छै ओकरो आरो द दे छिय हमर बेरानबे भए जेतै रहऽ तऽ ओ फिड़किया देलकै
तब तऽ हमरो बढ़ि जेतै ने
तब अहाँ जलदी जलदी क करियै अपन घरवला ओकर बादियै पैसा कमाबयके छैह अहाँकेँ
हँ कमाबैत छै जरूरत छै पर्स खरीदैके छै
ओ जल्दी जल्दी काम करै छै
की बोलबै
अहाँ पता छै उएह लड़की हमरा बार बार मैसेज करि रहल छै
हे हे फोन अर नहि कटै फेर कम कम रुपैआ मिलतै हेलो